हेलो
ठीक छी
बढ़िआँ अहाँ ठीक छी नऽ
ठीक छियै धियापुता
सब ठीक अछि भऽ गेलै खाना पीना हँ भऽ गेलै अहाँके
हमरो भऽ गेल की सब खेलौं
हम खेलौ पूरी आलू परोड़ के तरकारी आ सकरौरी बनेने छलौ हम
अच्छा केना बनेलियै सकरौरी यै हमरा नै होइए बनायल
बनेलिया आई कि काल्हि देखलक ने हमर भाय मोबाइलमे तऽ कहलके आइ सकरौरी बनतै तऽ हमरा तऽ बनब नै आबै छै कैला आंहा यूट्यूबसँ देख क बनेने रहियै
पहिले गांव म भोज मे बड़ खाइ छलियै सकरौरी आब नै लुइरे नय यै त हेबे नै करैया बनेऽल
हमरा एत त छानै वला बूंदी छानेवला त नै छलेहे तऽ झाझे पर केनाहु कऽ छानलौं कनि हूँ आ दूधके अपन खौला देलीयै पहिले आ एगो आबै छै कष्टर कस्टर पाउडर ओ कनि पनि दूधमे घोर के मिला देबै तऽ दूध गाढ़ गाड़ गाड़ कऽ दै छै
ओइ केऽ बाद बूंदी छनने छलियै हम काजू बादाम किशमिश इलैची सबटा दऽ दलियै अय मे पहिले आओर बूंदी खसा देलियै चीन्नी दऽ देलियै कनी काल खोलेलियै खूब तऽ अपने गाड़ भऽ गेलैया
अच्छा
तऽ सकरौरी अहाँ के बनैले ओहिमे चीनी देने हेबै मीठगरक
हँ हँ बादमे जेना खीरमे नहि दै छियै चिन्नी बादमे
हं त ओ अहाँके झां झांझ पर भेल अथि बुनिया
हँ कनिए कनिए कऽ केऽ देलियै तऽ भऽ गेलै
हँ
कनिये कनी क क देलियै न त भ गेलैया
गाम सभ मे भोज मे बड्ड खाइ छलै नोत खाय ले जाय छलै पहिले त हॅं खोआ दहि के खोआ सकरौड़ी के भोज छियै आब त लोक रसगुलो ने पूछै छैय
नैय आब त रसगुलो नैय लोक पूछै छैय
आ हमरा सभके जवाना कुस हँ
अखनो दाइल भात पर अहाँके गाँवमे सकड़ौरी देबे करत नाई
लेकिन हमरा सबके जमाना मे खुये सकड़ौरी बहुत पैघ छलै हीं हीं
फुआ कहाँ दै छलै भोज मे हम नहि कहियो खेने छेलियै आंहा सब खेने छियै
ओएहे दूध औंट क मसाला द दै छैय ओएहे खोआ भ गेलै गढ़गर क आ अयमे बुनियाँ छैन क द देलियै त ओ सकड़ौरी भऽ गेलै त ओहे पुआ सकड़ौरी पहिले ओहे हम से रहै अहाँके फेमस पहिलुका खैर म नोत म
हूं हूं
आ बनब नइ अबै या त कहियो ब बनेलियै अपने नइ ओहेय भोजे तिहारमे खेलियै त खेलियै।
ऊं बइन जायत देखबै बना के
आब आहाँ कहलौं त एक दिन हम बनेबै हँ हँ से त बना लेबै आब लोक सि सिल देखले सुनले से ने कोनो चीज बनबै छैय
हँ आय आब आय काइल
हमर बड़की बेटी छै ने से बर होसगर छै बना लेतै कहबै त
हूॅं ओकरे कोहबै बना लेत
ओकरा कहबै न ओ एक बेर मे कोनो चीज कहबै चट बना क खुआ देत।
हँ त मोबाइल से देख के बनबैत हेतै न। हमहूँ तऽ मोबाइले से देख क बनबै छिये
हँ ओकरा कहलौ त बड़ दिमाग तेज छै एखन ओकरा बनबै
चलु अइबते त सुख अछि अखन
ओकरे कहबै जे एक दिन बना खोअ सकरो अथी सकरौरी तहन एक दिन हमहूॅं सिखब ह एक गोटा अहिना कहलक जे जे अथी क गो कोन दिन साग अथी जे अपना ठरि कोन दिन साग होइय गाव मे नोन्नी जा ओ नोनी साग नैय गेनहारी साग गेनहारी तकर कचौड़ी बलनौ कलियै त केना बनेलियै, त कहलैथ एना एना बनेलियै, कहलियै तहन तऽ बर सुन्दर हम तऽ कहियो नहि खयने छियै गेनहारी साग कचौरी
भेअ
अहाँकेँ आबै य गेनहारी साग कचौड़ी खेने छी तऽ कहलक ओएह जे बोलि पोरो पत्ता के धो कऽ नीक स काइट देलौ ओयमे सभचीज कचका मिरचाइ अहाँकेँ देलौ आ बेसन ममी सऽ छीन लेलौ आ बस्स सुन्दर लगै छै हम कहने रहियै जे भने ब कहलौ कहिओ मोन हेयत तऽ बना कऽ
हूॅं त हम नहि खेने छी कहियो नहि
कहलक त कहलथि त कहलियै जे हमहूँ एक दिन टराइ करबे गेनहारी साग के कछोरी नैय छैय
अपना सभके गाव मे तऽ बुझियौ जतेक रंगके लोक लग जाबै ततेक रंगके खाना पीना
हम तऽ सएह पहिले पहिले नहि देखै छलियै जमा सभ को जे भार जाय अथी के अहाँकेँ चौरचना भार ने जाय छले तऽ ताहिमे अहाँकेँ आ जमाए कऽ लोक मजाक करै तऽ आब पुरुकियामे बुकनी भरि द
खेल दे।
हमसभ कह जाइ ने भार तऽ कहियै हमसभ आ अथी बकरी भरि। दे हमरा सभके मैया केगो गोटा बन दऽ गेलनि हुनका मुँह रहनि घाव तऽ कहलखिन कि जे मीट खायब तऽ कनी नीक लागत ओ जे कटलखिन तऽ भरि मे बुकनि भऽ गेलै तते गड़एलखिन जे गाय माय खेलहु मिट आ उकनी भऽ गेल तऽ पहिल लोक नहि पढ़ सक मजाक करे
खूब करै छलियै हन।
तब पैरै ने तरुआ तरुओसभ तर कऽ जाय ने अहाँकेँ चौड़चन्ना भारमे तऽ कथीके कनैल फूलके तरुआ जा केचली के तरुआ केचलीके बीचमेकरा गोल गावैया।
हँ।
बरी जकाँ तक
ठीक छै
तकर तरुआ तैर के दै दुईभ के तरुआ तैर क दै जे बड़ के मजाक करतै जे खेतै त फेक देतै मजाक नै करै छलाय हमस हमस ओयमास सरसो द दै छलियै धनी के पाउडर स सब धऽ दै छलियै जे ओ भार जेतै तऽ खेतै तऽ ओ करू लगतै तऽ एना लगते तऽ तरुआ तऽ बुझिते छीयै जे खाय पहिला सजमनिके तरुआ कदीमाके तरुआ गामसबमे ईसब बड्ड फेमस य
बाद ई सब तऽ खूब छैयै अपना सबके गाँव जते रंग बिरंग के खाना बनै छै तते थोड़े ने इहुरका लोकसभ खाय छाय
अपना सबके कतेक पहिले नानोनी साग जे खाइ छलियै अथीमे जितिया पाबनिमे रोटी आ नोनी साग से हमरा सभके बम्बइमे साठि रुपयाके एक पौआ दै छियै ओनोनि साग
आ एतय तऽ देखबो नय करै छियै हमसभ कत
नय हम बम्बइमे देखलियै लेकिन एक पौआ लेबै तऽ साठि रुपैआ कहलियै हमरासबके ओलतीमे पहिले फ्रीमे होइत छलए कोनो उपजबैके काज नय बारिशके टेम होइता कदली मे नै हमरा सबके मैंया छलखिन हुनका ओलतीमे ओतयसँ त तका एगोटा छै हमरा सबके घरक पीछा मे ओकरा घरमे ख अँगनामे खाली नोनिए साग होइ ओहि कदलीपर कजरी पानि होइ छै तऽ कजरी नय पकड़ि लैत छै से ओहिमक कहैछी दुनि अधा ओकरा अङ्गना नोनियएसग होय
हँ हँ हँ आब लेकिन गाँवो मे आब गाँंवो नय भेटै तेे लाय
नय आब गाँवो मे नै देख आब केना भेटत घर दुआईर बना लै छियै, अंगनामे प्लास्टर करै छै, सीमेंट रहै छै त केना हाएत।
कतस भेतै हँ हँ
आब लोक अंगना घर मे सीमेंट सब करा लेलकैन
तो हाँ सब करा लेत हाँ कियो ने रहत एते
कदरी पर होय छै, पेएन नै पेएन पड़ैत पड़ैत कदरी लाग जाय या।
हाँ।
तऽ ओ नोनी साद कदरी पर होइछै तऽ आब त लोग प्लास्टर काल के आब लोक ओते माटि नय छै कदरी हयत तेह वाला माटि आब नय रहैत छै
नअ
हमरा सबके सासुर मे तऽ कतहु माटि अंगनो सब मे माटि नै छै पूरा अंगना पलास्टर काएल
हँ आब केकरो अगना मे नै रुहै छै कतऽ स एत ए तऽ करनी हँ ए तऽ कर्मी साग भेटत तऽ कर्मी साग तऽ अपनासबके गाँवमे केओ खाइतो छैय
नय खाइ छलियै पोखरि झाकरि मे होइ तऽ हमर काकीके नीक लगनि तऽ तोड़ि कऽ आनि दियै तऽ ओ अपन ओ करैत छथि। पहिले नहि नीक लागे ओ की कब जंगल झगड़ा आब सभ मे देखै छिय गर्मीसँ बिकै छै अच्छा।
हँ खूब बिका छै लेकिन हम नहि खरीदै छियै
हमहूँ नहि खाइत छी एहि दुआरे जे ततेक खेने छी कर्मी सागसभ जे आब नहि नीक लागैए।
ह कर्मी सागमे एत एतुका अरबी अरबी त बुझैत एबै ने
अरबी पता ने ओकर ह ओने होइ छियै हँ हमस अरबी पता ले छिये आर कनचन खााय के मोन होइया तऽ अरबिए पत्ता लेलहुँ आ ओकरा अहाँ बनेलहुँ त ओ अहाँ दय छै दस रुपआ के चारि गो पता देत तऽ बीस गो आठ गो पता लेलहुँ कचरी वाला ई जे बुझबै तऽ ओ लोढ़हा बनबै छी से नहि कचरी वाला
जते मे लोग पनीर खायत माछ मिट खायत तते के अहाँ आ को के पत्ता कीन के खाउ की
खा ले छी कहियो क क जे गाव वला सेहनता छै एखन बारिश भेले ने तऽ कतहु कतौ गार्डन सभ मे रहै छै तऽ कि ओ एगोटा अ बिहारी ओ आनि दै छथि कहिय अखन आनि दे कहलियै य, एक दिन अरकंचन आनि देब आ तऽ एक दिन आनि देब तऽ बारि। के टाइममे गार्डन सभमे कतहु एगो दूगो दस गो पात अहाँकेँ भऽ जायत
हँ हँ।
तऽ ओ आनि दै छथिन आइयो ब्राह्मण छले तिलकोरा पत्ता कहली तऽ आनि देलखिन। चित तऽ कोतरलँ
हँ आइ ब्राह्मण भोजन करे मे काल तऽ अहाँकेँ काजी छले ने
हँ, काल्हि एकासी छले आइ दुआसी छी तऽ आइ ब्राह्मण खेने रहत। तऽ ओएह अहाँकेँ अथी तिलनकोराके पत्ता आनि देलथि गार्डनसँ
हँ हँ।
बारिशमे होयत आ फेर बारिश चलि जायत त ओसभ सुखा जाइत छै।
हँ बारिशेमे होइ छै ने गावो सभमे तऽ बारिशेमे होइ छै ने एखन एन गावमे भड़ाल रहै छै
गाव मे तऽ अहाँकेँ कल पर जे रोपि दैय तकरा तऽ बाहरो मे सतीशोडीर रहै छियै।
अ अपना सभके गावमे जे एगो बाड़ी छलै हेन ताहिमे कते रहै छलै हेन।
हँ हमरा सभके एगो बारिश रहैमे दुनिआँ कह क पलव कि साग पलाव की साग कते हुए। पहिले खेसारी साग पलाकि साग दै छलै तऽ खटटा खट्टा खायमे लगै छलै।
हँ।
आब जकरे सस्ती तकरे महगी। पहिले जएहसभ सस्तामे होइ छलै तकरे आब महग भऽ गेलै।
ओ सभ के उपजाइबतो आब त होइतो नहि ने छै ओते मे लोक बुझैये जे साग सब्जी हम रोपि लेब। कि आब गावो सभ मे सभ अपन पाइ कमाय के जरिया ओ पड़ैये
हँ तऽ आब गामो लोक के इ सभ खाायमे सेहन्ता लगै छै से इ नहि बुझियौ जे आब कलो अहाँकेँ ओ सिस्टम रहलै आब गढ़ कलो प्लास्टर भऽ गेल छै कोनो माटि वाला कल पहिले माटि रहे छले ओ पानि बहा मे ओतऽ लोक रोपि देलक त पानि पर ओ भेल आब तऽ सीमेट वला गटर रहे छैय ओहिमे पानि गेल तरे तरे से वला रहे छै।
ह हौज बनाय लेलक अपन की कह आब गावो मे धीरे धीरे धीरे देखबै सौसे सीवरे बनि जतेक।
ह ह से तऽ से तऽ आब शहर मे शहर से लऽ के गाव त सभ आब एके रंग भऽ गेलै सेहो बुझियौ
हँ
अब कनिये मनिये चेंज ये बाँकी माने तऽ सभटा बुझियौ बाहरे सिस्टम ये।
बाहरे सिस्टम जेका एगो नौकरीये चाकरीक गाँव मे दिक्कत छै कनि मनी तेय लोक सभ अपन बाहर ओगरने एखन गाव मे कोन चीज के कमी छैय कि
ह की करतै तब एतय तऽ सभ साग पात अहाँकेँ भेटैये एगो खेसारी साग टा नहि भेटै
खेसारीक साग भेटैये एतऽ। खेसारी।
हँ से ते सुनै छलहुँ। से ते सुनै छियै जे, दिल्ली मे खेसारी साग सभ भेटै छैय
हँ भेटत लेकिन बड्ड महगा दम